हँ विशाल
ठीक छै तु कहि
पीस ठीक छै हमरो पीसा होइ छै
किछ नहि बैसल छी तू की करै छि ही
किछने हैया एलीया एखन ओर
हूँ ओर सब ठीक हम हम बोआ ले ने बहुत सुन्दर ड्रॉइंग के बुक मङगेलिय एक स बावन रुपैआमे अथीसँ मीसो स
ककरा लै
हुत नीक पार्थ ले मंगेलिया इ मगा क देखलिया जे मतलब अथी रुद्रके सही हेतै केनै लेकिन सही हेतै दस टा छै ए त आमे अल्फाबेटके अथी अलग छै फेर वेजिटेबल्सवला ओइके बाद की कहै छै फल फूल बला फेर ओहिके बाद रंगवला हं ओकरा पता छ बहुत जल्दी कोनो चीजसँ ओ अथी भए जाइ छै बोर भऽ जाइ छै
ओ के हीचा क बनबैत रह छ रंगैत रहते भरैत रहत की अहूँ कलरकर हैं
रुद्रो लै कीन देबै हमर फीस एतइ ना एबे महिनाके त अगला महिना
अखन अखन बहुत आ बच्चा हर चीज छै की हऊ की फोटो एम्ह बैसू न फोटो दै छी बैसू कालिखन की करै छी पारथ
के यहाँ कतय छी इमहर आ कर ऐके कलर कर
कलर करै छै
एकरा कोनो चीजसँ जल्दी मुँहनकठा जाइत छै पात हम आबि गेलियै ने फेर देख ल तूँ मै हम मगर अबि गेलै ने त देख लि आज जलदी होमवर्क कर लेकेआ होमवर्क
तीन सबके बुचके छ
ह किचछ नहि कोरामे छो
कोरामेकेलै छि यैतेगे
अ प क
अरे मामा ने वो क्य बोलतेै कुछ खरीद के लाए है वो गोली सा नी हो त बड़ा सा
हँ एक महीने तक क्यूज पे है जितने बार आप जाउ हेलो
हँ हँ
ह कि कहे छै
ह
ओ अथी होय छाव हार पिक के ओ एखन प्रचार जेदै छौ गोली जेना अबछै ओ फ्लश मे डालि देबै तऽ फेर मतलब जतै बेर फ्लश करबै ओते बेर मतलब नीला पानि आयत मतलब ओ साफ हेतै से कहै कथी छै हुनका पाइ एनाहे कुट कुट कटैत रहै छनि हँ तऽ ओ दू टा किनक अनलखिन हेँ अनने छलखिन हे दू
ह
दू सै पंन्चानबे रुपैयामे किछु रुपैयामे हम कहलियै कि इ कियाकिनके आनलौ हम पचास सै रुपैआ लगा कहबनि बेटी ल डायफर ललेतौ एक महिना के
अच्छा अ पता छै दीदी गे दीदी ई कॉल परकी छै जते मैथिली बजबही ने मतलब एको बेर रुकबही ने दुनूमे से कोनो आदमी तते मतलब पैसा बढ़तौ बाजेके हिसाबसँ भेटै छै काल्हि हम कम बजने रहियै तोहर सभके देखेतौ आथिमे बेसी बजने हेबी तऽ ओतसँके पाँच छओ मिनट देखे तऽ हमर एक मिनट एकतीस सेकेण्ड जते बजबै ने त टे अथि दुनु आदमी अथि छै रहै छै जेनाकि अथी छी ने कहै छियौ एखन कॉल बैक नहि हेतै कॉल बैक होइ छै ने मेन्यू मे जाइ छै ने मेन्यू मे तऽ अथी जे का छै गोला गोला जेकाँ छै चार भाग जकाँ बाँटल हेतै तेसर नंबर इ छै चार नम्बर पर आबै छै किछ कहल जाइ छै ओकरा देबही न उ है मे तोरा देखतौ एइफेक्टिव स्पीकिंग साइडमे तब लिस्ट जेका रहै छै एनाकेऽ साइड करबही ने तऽ लिखल रहै छै कते बजने रहै छै सभ ताहि हिसाबसँ भेटै छै
अच्छा
सुनेय छिय हम चारटा कॉल दै छिय ने पर डे तऽ एगो कॉल बचाकऽ रखबाक तोर चार टा कॉल देतौ अगर अथी हेतौ तऽ सक्सेसफुल हेतै तऽ तऽ की गेआथिमे चारटा कॉल दतौ तीनटा कॉल तोरा करै पड़तौ ऐदुआरे एकटा कॉल बचाक कऽ राखय पड़तै कियाकि हमरो जरूरतइ है तऽ हमहूँ तोरा फोन करब त तू उठा सकै छी ने तइ दुआरे
अच्छा हँ लेकिन हमरा नहि कोनो एहन नोटिफिकेशन आयल अछि चारटा कॉलवला कि किछले
नोटिफिकेशन नहि आबै छै ई अपने आप रहै छै
अपने आप क अपने आप कऽ सकै छहि
हम इअथी वीडियो कॉल करबै ने ई कॉल करतौ ने ताकर बाद वीडियो कॉल करबै ने तयपर बता देबै स्क्रीन शेयर करबिही ने तऽ हम बता देबै कि कइठाम देखल जाइ छै हँ और ई जेनाकि हम कॉल केलियै ने तू हमरा कॉल करभीने तऽ ई हँ नानी तऽ अथीमे मेनूमे जाके रिफ्रेश करै छी ने एक एकटा कॉल करबही ने तू तऽ मेनूमे जाकै रिफ्रेस केलही न नहि पहिले कह बोलदेलही रिफ्रेस करै ही को सिंगल अथी पड़ गेल‌ए मेनू में जाके सिंगल लिंक पर गेली ओहिमे जा कऽ सभसँ पहिले ऑप्शन रिफ्रेश करू तऽ रिफ्रेश कऽ देलियै तऽ रिफ्रेश जे कर देबी ने तऽ अथी भए जाइ छै जेकि ओकर अपडेट चल जाइ छै कम्पनीके पास बुझली ताहिमे जतेक मैथिली वर्ड छै सएह बाजू आम लताम कटहर से छै जते मैथिली बाज सकी जते बाज सकी अभी अच्छा अच्छा अहु कालिह
एकटा बात कह जेना की कहै छै अथी एहिमे पाय ताय भेटै छै तऽ ओ केना भेटै छै
एखन नहि एखन नहि जेनाकि हमर चालू भेल काल्हि भेलैए ने तऽ आइ काल्हि परस काल्हि हँ काल्हि काल्हिके बाद परसू हमरा मीनू बता देतेै कहलै कि एके बेरी दिककत होइ छै एक बेर पैसा आबि जाइत छै ने एककाउंटमे तऽ फेर दोसर रुपैआमे दिक्कत नहि होइ छै अपने आप सर दर्द चलि जाइत छै
ह
ओहि ला नै छी लेकिन तीन दिन पर तीन दिन पर होई छै एतेक नहि होई छै खाली ओमे बजऽ पड़ै छ दुनू भागस दुनू मीनू मि मीनू के तू सब नहि चिन्हैत हैबी ओकर बहिन छलै तुलसी सब संगे पड़ै हेत फूले फूल दिप नै जपाइके छै फूल दीदी छथिन फूल नाम छनि हुनकर तुसब नय चिन्हैत हैबी हँ शिया की करै छियौ
किछ नइ गप करतै एखन
ई सुततै नै ईसुत हँ हमरा घरमे तऽ ते सफचेर बना लेत एकरो नय
जल्दी बाज लगते हइए छै फोट देखै छी फोटो देखै छै
नानी करै छलै
नहि एकटामे नै बउआके पहिल बॉस देखी न हया देखी नानी छै मामी नानि तक के चिन्हैत छै मामा छै पप्पा छथिन ने शिवम माँ पप्पा सब स वला फोटो छै तमे देखै छै शिवम के ईस्कूल वला ड्रेसमे बच्चावला मझुरावलामे फोटो छै पहिल बेरके सेवला फोटो छै पार्थके कृष्णा पहिल बेर बनल छै आ हम हँ भयै छै फोटो हँ पहिल कुमायर मे निकलबै लेके रखने रही कथि कह छै सुनलीएय फोतो नय फोटो नय पत नहि हमरो बउआ बाजैया ई भगवान फूतो नै चाबी लेब
मिशर ठीक छैथ
हँ ठीक रह ठीक छथिन
माथा ठीक रहै छनि कि ओहने छनि
की कहियौ गलती सबटा हमरे देल जाइ छै बाजि देलियै ने तहि दुआरे दिदी आल तऽ क अखी द की रहै छै बुझलियै माँ हमरा खाना नै बनब दै छथिन से हमरो मोन होइए ने हमरा नीक खराब लागैए ओतय दीदीके कहै छथिन कि खाना से हम खाना आहाँ बना प्रीति ई बना ओ बना ई बना आहाँ हमरा कहु तऽ हमरा न बुरा लागैया लोको अंगनाबे छै तऽ देख छै खाना बनैबत त इहेे सोचतै छोटकी पुतौह खाना नहि बनबै छै तहि दुआरे तऽ उएह बात दीदिया खूब डटलखिन माँ के व हमरा ओर अथि ट्रोल करय लगलथि मगनेडीयक त‌ई दुवा क्ले छै
नय एहिबेर ने तऽ रसन चेंज भेलै बुच्चा सबके आ
कथि चेंज भेलै
बुचिया सबके राशन जे भेटै छै न बुचिया सबके राशन जे भेटलैए ने काक काक फोन दऽ अभी जो हँ हँ बना देबौ तऽ काका ओ बच्चा सबके राशन भेटलै हे ने अथीमे ताहिमे भेटै छलै पहिले दलिया अथी चनाके दाइल और अथी तेल
हँ आ आइबेर राशन जे चेंज होय हँ राशन जे चेंज भेलैए से ठोकयवला जेना नहि अथिमे भेटै छलहुँए बम्बइ सबमे अथी नमकीनवला आँटा तऽ क कहै छै चीनीवला आँटा बौआ सबके पैक तेहने
शे शेरा शेरा तेरा नाम छलै अच्छा चीरा
का भेट समथीके बारफी वला फोटो छै तऽ से कहै छै पोब बर ठीक न देै अ गोर धात कऽसने लकत मर सननके ओकरा पीससँ शिडूल बनबै छथिन
नै बजबाक छै पर
अच्छा
बर्फ बर्फी हआटा के बनी छै घी घी लेकिन यमे लागै छै घी जतबे देबीहने गेल
बेसनके लड्डू जेना बनै छै न तेना आटाके बनै छै ओहिमे बढ़िआसँ बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ काजू किशमिश दियौ घी दियौ नीकसँ भुजियौ लाल कऽ कऽ तहि के बाद में हलका चीनी या गुड़दक कऽ ओकरा अथी कऽ कऽ फेर लड्डू जेना या फेर पेड़ा जेना अथी जेना करि दियौ बर्फी जेना
तऽ बना कऽ खइहे तू दिलको
हं हँ नहि खेबाक
आर कही हू ओर की सभ होइ छै
किछ नै हम बैसल छी बौआ लग कऽ
ते तोरेसँ के ठीक छै नहि हमही सब भाय भेर देली लागल फ्री तऽ रहैत छै लोक बच्चे लऽ कऽ रहैत छै कनि ने मांइड सब फ्री रहे छै बुढ़ी माता कतेछैन गाममें
हँ नै एथिन ए अपन
कोनो बात नै रेस्ट कर चोरचन न इए कर छै कना
पता छौ एत थुन ने हुनकर पारा चढ़ले रहतौ
ह
मतलब एकटा नै हो छौ
ओके नहि
अथी ठीक बेटी सबके भड़केला पर दिमाग चढ़ले रहै छै
जय दी क कते दिन के कते दिन
ओर तोहर दीदआ कहि देलखिन ताहि दुआरे ओना तोरा बजलकौ
हँ दीदी बजेलखिन की कि हमर बेटी के अहाँ के हमर बेटी के किया किछ करै छै हमर बेटी के भांग खेने न न समाधान जत हेतै तत बजबैन अगल नी मटल बाजे के आइ कल मदल बाजे के